आवाजारहा आरा है तुम्हारा मिनट चलने दो
हेलौ
नेटवर्क प्रॉब्लम है आवाज आ रहा है नेट लिखा रहा है चलने दो। हँ मुनत लिखारा चलने दो अब मिनट तऽ तीन मिनट हुआ ने तब आ जाय।
खाना पीना होय गेल
हँ होये गेल खा ना पीना हँ अहां खेलौं अ जी
नहि हम तऽ पढ़ै छौ
पजी
खोललियऐ सुतल रहियै अपने की?
नहि सुतल रहौ पड़ै रहौं फेर तऽ
अपने तवा से लगे है सुतल रहियै।
क छै
अपने क सुतल रहिए अपने
हेलो
हँ अपनेके आवाज से लगै है क अपने सुतल रहियै।
नहि सुतल नहि छौ। ई नहि सभ रूममे सुतल हइ ने अपना अपना रूममे इसीलिए जोरसँ नहि बोलै छौ। तऽ बोलत ने कि रातिकेँ की करै छिय पढ़ै हइ कि ई बात करै हइ।
हँ
अपना रूममें सब बैठल छी आब हम अपना रूम मे अकेले छियै बगलमे सब रूममे छैथ अपना। कन ची? अभी ज्ञान बिन्दु के क्लास करै छियै मदनिषेद बला है न मदनिषेद बला ओहि गान बिन्दू क क्लास करै छी अभी।
ह ऑनलाइन की अथीप करै छियै यूट्यूबपर।
यूट्यूबसँ करै छियै हम मतलब जिया जी खरीदने छथिन तऽ वही भेजै छथिन तऽ वहाँसँ पढ़ि लै छियै। अभी परीक्षा नहि चल रहल छैय। ई सत्रह तारिख स छैय परीक्षा छैय।
हँ हो ओ आइ गेल एडमिट कार्ड?
हँ एडमिट कार्ड आ गेल है।
हँ तऽ तब अथी दौड़यके प्रैक्टिस करै छीये अपने।
जाइ रहौ अभी नहि जाइ छौ अभी छोड़ि देने छौ एहीसभ काममे लभ जाायल छौ कौन चि?
शादि त हो गेल है?
नही होला शादी।
ओ नहि होला, हँ तऽ बढ़िआँ हए दौड़ै दौड़ियै होय जायत तऽ बढ़िआँ होत।
फॉर्म पहिले परीक्षा देब पास करत तब ने अभी कटिहारमे देल ह एतेक दूर जाइयओके हमरा मतलब अच्छा नय लागै छैय। इतना दूर जाइते जाइते लगै तबियत खराब होइ बस उस महसूस करय उरय लगै छैय। आ साथ में जीतय के सेहो पता नहि छैय हमर जे जे परीक्षा देल ल जाय छथिन हुनकर भोजपुर एग्जाम पड़ल ज सतरही तारीखके तब हम दुनू कन्फ्यूजमे छियै कि पहिले हम एग्जाम दै लऽ जइए कि ओ जथिन एग्जाम दै ल जैसद भोजपुर पड़ल छनि। तऽ हमरा ओहि न एग्जाम दिलबय लऽ जाइ छथिन।
ओ आ भाय नहि है की?
बदमा सब घीच लिया था लड़की को इसी डर से हमलेे हम अकेले नहि जाएंगे आप चल जाइयए एग्जाम दे लीजे हम नहि देंगे एग्जाम ओ बोल तुमही दे दो दू है
नहि नहि एग्जाम तऽ दैए ले दियै। नकजो हम नहि छोड़ी है कैसी अगर केकरो साथ चलि जायब तनि ध्यान से लड़की लोग क
तर साथकेँ कोइ मिलतै ने तब चलि जायब।
को अपन क्लाासमें
बे बेगूसरायसँ ने बीस बीसगो स्टेशन छैय कटिहार
ह ओ सब सु कोय दिक्कत नहि हो ट्रेनमे जेबै ने तऽ ट्रेनमे कोइ दिक्कत नहि होत
ट्रेन मे आराम से स्लीपर में चलि जेबै बुक कराय लेबै स्लीपर में चलि जेयबै आराम अचछा ओहिमे दिक्कत नहि होत
अभी भी एगो लेडीज फोन केने छल नहि नाम याद है को ने रहै फोन फेर गुनगुन ख दैसे किछु नाम हइ ओहो फोन कलक तऽ तीन मिनट बात भेल तब इन्टर कॉलिंग लिखायल इन्टर कॉलिंग लिखके अपने आपके कटि गेल अहाँकेँ तऽ किछु देर बातो भऽ रहल यए आ ओकर इंटर कॉलिंग लिखा के फोने कटि गेले पता नहि चहनो गेल होत कि नहि लेकिन तीन मिनट बात भेल तऽ
अपनेके कार्य कतना पूरा होल
हमर हमर भऽ गेलै हमर पूरा कार्य पूरा भऽ गेल छै दू रुपैआ पेमेंट आयल हे आ अभी मतलब मतलब सात डेसँ मतलब चौदह डे मे लिखल हे कि पाँच सए किुछु रुपआ पहिले लिख फायदा हइ निनानबे रुपैआ अब फिर मेरा कार बढ़ि गेल हए
ह हमरो तेइस गो पूरा होल तऽ हमर दू सए किछु रुपा लिखाय हय
लिखायत अहाँ अहाँ पूरा काम करबै ने सभसँ बात उत करब अहाँके टास्क पूरा भऽ जायत आ तब कोइ कोइ अहाँके फोन करै हइ अपनना टास्क पूरा करय खातिर अहाँ ओ सबसँ बात लेबै ने तऽ अहाँके रुपैआ बढ़ल जायत
हुं
त ओ भी एक टक से हुआ ने इसीलिए अहाँ पेमेंट भर हमर एक सपैआ से भी बड़ा चारि सए रुपैआ बढ़ल हए हम सोचतेै कि मेरा टास्क मेरा खराब हो गया हर हो ग एक सए रुपैआ आया आया दूसराकेँ तऽ टक्स पूरा हो ने जायगा तब हम सोचे सबसँ बात कर लेतेैं सबसँ बात कए ने भर दिन बाद तीन गो बात कए कि चार गो म प
ओ हमर तऽ रिचार्जे खतम रहे ओएह दुआरे कल स बातो नहि हमे करलों
सुबह बेस अभी अभी कलहु ने बात आ फेर सुबह कर देब
हँ हँ कैर लेब
सुबह कैर लेब फेर अहाँ के फेर सुबहमे ओ टास्क पूरा होय जाय जाएत
हँ हेलो
हँ एगो सुबह करि लेबै जिसे सुबह फोन करबै ने तऽ अहाँ पहिले वाट्सऐपसँ बात कऽ लेबै मैसेज काहेकि मैसेज रहत कि नहि रहत या नेट कभी बन्द रहै छै हमर भाय बहिन सब मोबाइल उबाइल देखै छै तऽ ओ हमरा हाथमे हमेशा फोनिए नहि छै तऽ सिम्पल कॉलसँ भी हमर यह नम्बर पर फोन लगैए तऽ अहाँ फोन कऽ लेबै आओ फोनयलाके बाद हमरा से बात कऽ लेब नेट बन्द रहत तऽ सिम्पल कलसँ फोन करबै आ तब बात कऽ लेबै तब हम नेट खोलब तब अहाँ करबै कार आपसँ नहि तब ने नेट बंन्द मे अगर करेब से अहाँ किय चाहे नेट खुलले हइ कोइ मोबाइल देख रहल हइ अहाँ अचानक कली आ तब कोइ नहि उठेलक तऽ अहाँके कॉलिंगो बर्बाद हो जाइ हइ तऽ दू बार कॉलिङंगग करबै नहि उठत ने सर्वरमे ी लिखाइता है
हँ
नटवक नहिय आर नेटवर्क मोबाइल फोल रहेगा तभिएे बात कीजएगा नेटवर्क नहि रहेगा ने उमे भी आपक रिंंग होगा मरे मोबाइलपे आ हम मेरे मोबाइलपे फोन ही नहि आएगा उससँ भी दो बार अगर बर्बाद हो गया तब आराम नहि होगा फोर तऽ फेर वेट करना
हँ अहाँ र खाना अप नहिए बनबै छीिय वहाँ पर
अह म कबाक
ह खाना कोन बनवे छै अपना फैमिली अपने बनबे ठ हेलो
ह क ब चलियए
की बलै
अहाँकी
आवाज कटि रहल हन की बोललियै
पङ्खा चौभा जे नहि नीचे आबै छै
ह्म हेलो आवाज कटै ह हेलो बोलियौ कोना
अहाँ एखनी हमर व्हाट्सअप पर ग्रुपमे मैसेज भेजल वहाँ से देख